यौ
की हाल चाल छै फेकना बाबु
यौ एकदम नीक हियै घरे मे छियै यौ केम्हर जेबै
यौ देखबो नैय करै छै अहाँ केम्हर रहैय छी आइय काइल
यौ घरे मे ढुकल रहेै छियै कनी -कनी कब्जियत तब्जियत रहेै छै से घरे मे ढु कल रहै छियै
हँ हँ हमहूँ तऽ एखन कनि आयल छियै पैखाना झारा फिरै लऽ
अच्छऽ झड़ा मे छियै
हँ झाड़ा कनि फिर लेलियै कहलियै कथि भोर से भोर मे गेल अथि भोर भोर मे एकबार गेल छलियै झड़ा फिरे लेकिन भोर मे नीक सँ नय भऽ पयलै कनी जल्दी जल्दी मे जाय कऽ छलै कोचिंग नऽ
कोचिंग जाय कऽ छै
हँ ताहि दुआरे ओहि केँ बाद कोचिंग से एलियै या फेर कनि इम्हरमे एलियै तखन गेल छलियै कनि अथि अथि करै लऽ व्यायाम करै लऽ
व्यायाम करै लऽ योगा तोगा करै छियै यौ
नय नय कनि ऊ नय होइ छै यौ जैय सँ अपन बॉडी सब भयानक बैन जाइ छै हँ जिम जिम जिम तऽ जिम सँ हम एलियै यऽ फेर कनि पाइन ताइन पिलिये तऽ कनी पैखाना लाइग गेल तऽ उहे झाड़ा फिरे लऽ एल छिये तऽ बैठल छी
अच्छऽ यौ करियौ - करियौ पैखाना करियौ पेट साफ हो होइ जरूरी होइ छै
जोड़ सँ बड्ड - बड्ड जोर से लागल छलै की कहू एकदम हँ करै छियै करै छियै आओर सब बताउ खाना पीना भऽ गेल
खाना पीना तऽयो नै भेलै या एकटा फोन आबै छै हम कनि अहाँके करै छि ठीक छै
यौ काटदेबै तऽ दि दिक्कद भ जाय
हँ हम फोन काटि दै छियै
दिक्कत भऽ जायत यौ
रुकू ने रुकू ने दू मिनट दू मिनट रुकू ने यौ आओर बतबियौ ने की हाल चाल सब समाचार छै की
केकर फोन आबैया
यौ फोन हमर एकटा दोस्त छै ने दूर के रमेश बा बाबू
हँ हँ
हुनकर आबै छै उ हमर यंग ओल्ड ग्रुप जे छै ओहिमें उ कहै छथि दिन कनि वॉक ताॅक पे चलि आउ सेहत के ख्याल राखऽ पड़तै ने
करबियौ हमरा से बात करियौ ने पहिले
हँ हँ अहाँ से कि बात करै छी ओकर फोन काट देलियै हुनका मैसेज
हँ हँ कहि दियौ कहि दीयौ कहि दियऔ कहि किहैकि अखन थीमचंद बाबू से बात करै छियै तऽ अहाँ अहाँ से न बादमे बादमे बात करब कहि दिय से बात कहि दियौन त की नै तऽ ओहो अ भऽ चिन्ता नहि भऽ
हमर एकटा प्लान सुनबै यौ
आँय
मधुबनी मे न एकटा सिनेमा हॉल छै बुझलियै से से हम विचार करै छियै कि कनि फिल्म देख ख लए जाइ
हँ चलू न तऽ बड नीक बात य चलू की दिक्कत छै चलै छि अपनो सब
हँ इक दिन अहाँ कनि डिसाइड करियौ एक दिन अखन छुट्टी तुट्टी के जोगाड़ करियौ
छुट्टीके तऽ भऽ जेतै जहिया अहाँकेबैय अहाँ कहियो तऽ काल्हि ना तऽ काल्हि काल्हि चलै छी
नै नै ओ काल्हि तऽ नै हेतै कनि कब्जी अ छै तबियत ठीक भऽ जाइ छै ने हमर
हँ तऽ कोनो दिक्कत नय अहाँके कहबै एखन तऽ अखने तैयार छी हम सिनेमा तिनेमा लऽ हमसब थोड़े के इन्तजार करै छियै
ठीक छै ठीक छै हम कनि दू चारि दिन देख लै छियै कनि अपन तबियत तबियत जे एखन ठीक भए जेतै हम अहाँके एकटा मैसेज करबै चलि देबै ठीक छै बुझलियै
हँ हँ हँ सब बुझ गेलियो यौ कनि बुझू ने हमर एक टा जे पोता के दोस्त छै ने हमर एकटा पोता के दोस्त छै न ओकरा ड्राइविंग लाइसेंस बनबय के छै बुझलिय ओकर उन्नीस भऽ गेल छै एखन एखने उन्नीस भेलैया हँ से हमरा कनि बतबियौ न केना बनेबै हम ओकर ड्राइविंग लाइसेंस
नहि त
ठीक छै केते पाय लगतै यौ बतबियौ न कनि
ओ अच्छा अच्छा बुझि गेलियै तऽ हम कनि अहाँके एखन ऑनलाइन कऽ देबै तऽ यौ अहाँ कनि बात कऽ लेब ड्राइविंग लाइसेंस के लेल
हँ यौ कथिला नहि हेतै सब भऽ जेतै
यौ यौ कनि डिस्काउंट भऽ जेते ड्राइविंग लाइसेंस के पाई मे
आब तऽ से तऽ नय पता डिस्काउंट के बात कियकि ब्लैक से बनबै छीय तऽ जे हो छै ओ तऽ पैसा लेबे करत न कनि बेसी
अच्छा कनि पाँचो सए भऽ जेतै तऽ गरीब आदमीक के पाँच सए बचि जेतै ने बुझू ने यौ
गरीब आदमी के जे पाय कनि बैच जेतै दू पाँच रुपया से हमर ठीक नीक भऽ जेतै ने औ
हँ यौ कथिला नहि हेतै देखबै देखबै बातचीत करबै ने यौ कथिला न हँ बातचीत करबै सभ भऽ जेतै बाते चीजसँ सभ हेतै ने टेंशन नहि लियौ अपन आदमी छथिन ने
हँ हँ से अपने आदमी छथिन तऽ ओकर
हँ तऽ अपने आदमी छथिन तऽ कोनो दिक्कतके बात नहि छै तब तऽ बनवा देबै
हँ तब तऽ बनबा देबै तऽ भऽ जेतै तब तऽ तब तऽ नीक छै
हुनका उम्र कते छै
हुनकर उम्र उन्नीस भेलै एखने काल्हि बर्थडे छलै हुनकर तऽ उन्नीस हँ उन्नीस नाम ओकर अमित कुमार शर्मा
अमित कुमार
हँ एम एस धोनी के बहुत बड़का फैन छथिन बहुत बड़का
ए तब तब तऽ रुकू तब तऽ तुरन्ते करबा दै छी अहाँके काम
धोनी के तऽ बहुत खूब फैन बहुत खूब सबटा मैच देखने
त बात कऽ लै छियै ओकर दिक्कत नहि छै बात क लै छियै ठीक न कोनो दिक्कत- हँयौ तैयार अहाँ भेलियै कि नहि अहिठाम आबैके या नहि कि नहि
यौ एखन बात करै छै ने तऽ तैयार केना तैयार नहि भऽ पेलियै ने
हँ तऽ अहाँके काम सब खतम भेल
नहि नहि नहि एखन दूध चढ़बै लए जाइ छियै नहि एखन चढ़बै ल जाइ छी यौ
चढाबियौ ने यौ अहाँ बकलेल तकलेल छियै
यौ यौ रुकु ने कनि यौ तनी समय लागि जाइ य बात सब बिजी भऽ गेल छलियै
यौ एना करबै तऽ भैए जेतै तऽ पता चल अहाँके कनियारे रहि गेल अहाँ कबरात कदलियै
यौ यौ माफी माफी माँगे छी यौ रुकू ने कनि करै छी कनि
अहाँके कनिया कोई आओर लऽ जायइत यौ
नहि नहि नहि ई सब बात नहि बजिययौ यौ
हँ हँ-चलू कोनो बात नहि कोनो बात
यौ कनि अहाँके अहाँके दिमाग मे कनि स्टेशनरी सबके दुकान ये
हँ यौ हमर घर के बगले मे छै।
यौ कनि हमर काल्हि स्कूल से मतलब हमर पोता के स्कूल से दू तीन टा प्रोजेक्ट के लेल मैसेज एलै ऐ बुझलियै
कथी कथी कथी कथीके जरूरत छै कहू ने
हमरा पता न ओकर प्रोजेक्ट फाइल स्टिक फाइल प्रोजेक्ट मेनुअल ओ सबके
दियौ सब भेट जायत कतना चिन्ता लै छियै।
से हमरा चाही तो भेंट तऽ एम्हरो जेतै पर हमरा कनि डिस्काउंटमे चाही।
हँ सब भऽ जेतै सस्ता में भेंट जायत यौ अहाँ के जे ओ फाइल दसे रुपआ मे दिलवा जबकिउहिठाम बीस रुपआ मे दैया। आओर कथी चाही बताउ फाइल चाही आओर
फाइल आओर कनि सब्जेक्ट सबके प्रोजेक्ट मेनुअल छै आओर कनि ओकर पेन कॉपी सब हे
ए सब भऽ जा सब अपन आदमी के दुकान छै यौ चिन्ता नहि करू हम बात करबै फोन लगेबै।
हँ।
सबटा भ जाएत।
ठीक छै ठीक छै बड़ नीक य ओ बड़ नीक। जय रामजी के बड़ नीक ठीक छै हँ आओर बतबियौ ओर सब की होइया यौ अहाँ सुनलियै हम अहाँ एकटा नयका फोन लेलियए कोई एप्पल पैप्पल लेलियै यो।
हँ यौ ओ सेबवला नहि कटलका सेब जे होइ छै कथी तऽ ने हयो आब तऽ हमसभ ह अहाँके तऽ पता है हमसब बूढ़ सूढ़ भेलियै आब हमसब कथी लेबै यौ। हमर हमर बेटा पुत पूतोहू सब कहलक पप्पा ई वाला पप्पा जी ई फोन लियौ ने ई फोन हमसब अथि जनमे से चलेलिये बटटम वाला फोन यहाँप कोन कटलहा से सेव दऽ देलकै अभी एन्ना चलबे छै तो पता यै एना चलबे छै तऽ ओन्ना भागे छै फोन एहि मे न पता या हम एहिठाम से बैठे बैठे न अपन अथि बे बेटा जे ये हमर अमेरिका मे नहि यै ओकरा से बात कऽ लै छियै बैठले बैठले। हँ।
उहो सब होइ छै ओहिमे यौ अहाँके जे पुरनका जे फोन छलै कनि हमरा देबै दू ढाई हजार मे।
यौ प कह देली यौ यौ क देली ने छोट वाला बात अहाँ।
यौ
बतबियौ आब अहाँ अहाँ एहि ल पैसो देबै।
पाइ तऽ अहाँ लेबै ने यौ हमर तऽ उ छै ने कनि।
यौ हम गर्दन काट लेब एना करबै तऽ।
यौ यौ ई सब नहि ई सब बात नहि कहियौ यौ। ठीक छै ठीक छै अहाँके जे मर्जी अहाँ जे ओते लेबै ओते कनी समोसा खुआ देबै ई तऽ खा लेबै ने यौ।
यौ नहि फेर आब गर्दन कटबै वाला बात कऽ देलियै कि नहि आब अहं सब पैसा लै छी अहाँके फोन चाही त चिन्ता करला कहै छी हमएगो नइका कटल का सेेए वला लेब तऽ कहू
नैय-नैय- नैय इ नैय कनी दस बारह हजार में जाहिमे वीडियो कॉल भऽ जाय ने जाहिमे चेैहरा दिखाई हमर बेटा पुतौह के
हम आहाँ के न कटलका सेब वला मोबाईल देब हम कहै छी अपन बेटा के ओ
हमरा दस बारह हजार
यौ ए अहाँ हमर यौ एना थोड़ी होई छै। नहि नहि रुकू रुकू हम एखने अपन बेटाके फोन करबै। अहाँके एगो कटलका सेब बला जे एखन नहि ना निकललै य ओ अहाँके पठा देत।
किया भऽ जायत अहाके बुझलियै
ई सब बात नैह करू पाय -ताइ जे कतेक जतेऽ हऽत ओते दऽ देब ई सब नैह बात करू ई सब गर्दन काट -कटबेै वाला काम क देबै आहा त बतबियो ह ई सब बात नैय करब ठीक न हमर बहुत -बहुत पीड़ा भेल ई बात सुनि के अहाँ से
नैय यौ हम आइस -आइ नैय बजबै यौ
ह आब से नैह बाजब ठीक न
ह बुइझगेलियौ
आ और बताउ कनिआ के की हाल या
कनिया के तऽ सब ठीके या कनि कनिय के कनि मनी दिक्कत रहै या कनि ओकर पैर जोड़ा सबमे दर्द रहैया बुझलियै
ठीक भऽ जेतै -ठीक भऽ जेतै ओकर कोइ दिक्कत नैय छैय आ यौ अपना सबके तऽ पैदले आबऽ जाय पड़त यात्रा करैऽ पड़त कोनो अथियो ने साधनो नैय छैय
यौ कनि के दिक्कत छै हमर अहाँ के छोट भाय से बात भेल छेलाऽ ओ कहलकै कि अखन हमर गाड़ी के जुगाड़ हेतै तऽ हम आय लैय ले आबि जेबै से हम ओकरा फोन करबै ओकर हेतै तऽ हम ओकरे साथ आइ जेबै अहाँके आब के जरूरत नैय पड़त
देख लेबऽ - देख लेऽ नै तऽ हम अखन हम बस ई रुकू ने कनि काल मे हम पाँच मिनट मे पाँच दस मिनट मे न हमहूँ निकलब ओहिठाम स घर से
ठीक छैय
बाहरे निकलबै त
हँ हँ हँ हाँ यौ नैह हेतैतऽ पैदल तऽ छैहे पैर जेखन तक काज करैये
यौ अखने हमसब बुढ़ा जेबे तऽ भए गेले अखन हमर सब के जवानी
कोन सादन ह अखेन त हाँ गेलै यौ पचासो
हँ बिना साधने के अपना सब चर याद या न यौ बचपन मे एक बार अपना सबस पचहत्तर किलोमीटर दूर चैल गेल छेलियै पैदलै
हँ हमरा याद या यौ केना बिसरबै उसब त जिंन्दगी के पल छलेै या
हँ पल छेलै ओहिठाम ओइ समय किछ हेबै नेय केलै ओहिके बाद घर एलै तऽ बाबूजी देखने छेलियै कते मारने छेलखिन बाबूजी लाठिये -लाठिये
उ तऽ बचपन के नीक पल छेलै यौ
ओ तऽ बचपन केना अपना सब खेलै छेलियै या कते पोखरि मे नहाय छेलियै याद या की नैय बिस
हुँ केना बिसरबै यौ यु सब तऽ बचपन के पल होइय छै यौ
मोन लागैत यौ अहाँके याद या ओ जे- ओ जे छेला ओकर कनिआ क अथी तऽ नाम छेलैया
केकर कनिआ
ओकर कनिआ यौ जे ओहिठाम नै रहै या पिछु-पछुलका गाम में जे एगो पछुलका गाम मे जेकरा पर जेकर पास स्कार्पियो छेलैया
ह महावीरवा के कनिया
हँ महावेरिया के कनिया जेस य ओकर पेड़ महावेर ब के पेड़ पड़ आम जे चहैर कऽ खा खाय छलियै या तऽ ओकर कनिया देख लेने छलियै तऽ क केने छलैय तऽ ओकरा तऽ नय नऽ बुझल छलै तऽ महावीर बाबा अपने ओहिमे से कहखिन इ तऽ अपन सब के छै बच्चा छै तऽ केना कऽ अथि कऽ दियै तऽ देखली नै बैठ कऽ घर मे बैठेक कते आम खुएलखिन फेर स्कार्पियो से अपन घुमेबो- घुमावेओ लऽ
हँ हँ हँ हँ याद छै यौ ओ सब पल केना भुलबै यौ
आ बतबियौ अहाँकेँ उहे महावीरवा केँ हँ
यौ
यौ की की यौ अहाँ से एगो गैय नय चड़ै य तऽ अहाँ कनिया केना पालबै यौ
कनिया तऽ पालै ही छिय यौ यौ गैस ही नै आबै य यौ
यौ देखियौ नीचा सँ बन्द तन्द कऽ देलियै की फुइ केँ करिय फुइ केँ करिय फुइ केँ तऽ गैस कऽ फुकियो तऽ बन्द कऽ केँ बन्द कऽ केँ यौ ओकरा कथि गैस केँ बन्द करू पहिले
हँ
ओहि केँ बाद जोर से फूकू फेम पर ओहिके बाद फेर जला केँ च - चालू करू भऽ जैत
यौ नय होइ छै चालू यौ केकरा फोन करियै अब
आ रुकु रुकु दोसर वला नय यऽ तीनटा य ने अहाकेँ तीन टा वाला नऽ
यौ ओ पर गैस केँ सप्लाई मे तऽ एकेटा छै ने